कि हाल चाल अइ
ठीक छय
कुशल मंगल नीक यऽ ने
हूँऽ
हेलो
हँ यौ कहलौं तऽ आवाज ने जाइया
आब याल आवाज मन कफायल बुझाइ दैया यौ
नऽ
एं
नय
आ आवाज बोली भारी लगयि
बोली भारी नय लागै छै हमरा देहे भारी लागै छै
से किया
अतेने दू दिन खटनी भेलै ने से साफकेँ देह भारी भऽ गेलै लोथ पनि लऽ के आयल छलै हूं पनि लो केँ अलय हन कनि हमरो द उपर नीचाँ उपर नीचाँ करति करति
ओऽ थकान बुझायत कि नय बौआ आर केना ये
ठीक छै
बुच्चि
आँय बुच्चियो ठीक छै
पढ़ै आर नय छै
पढ़ै छै सभके थकाने छै आइ
आब तऽ सभ थकले छै
सभ थकले छै आइ आयल मास्टर सऽ आयल मास्टर सँ नहि पढ़लकै हन
आई
कहलहुँ आइ एते थकल छलै से मास्टर एलै आ नहि पढ़लकै हन
घुईर कऽ मास्टर चलि गेल
हँ प्रसाद आर खिया कऽ भेजा देलियै
कहिया रहे पूजा आइ पूजा भेलै
खतम भेलै हन आइ
तीन दिन होइ छै
हां तऽ एक दिन जगरना होइ छै एक दिन पूजा फेर बिहान भऽ कऽ नऽ अथि
समदन नहि बिसर्जन ई सोखाकेँ पूजा छियै
आँय
नएय
तहिना ई तऽ सोखा पूजा मे होइ छै नऽ बामैर बला
हूँ बामेर नहि छै हमर बामेर कहाँ पड़े छै
ई तऽ तीन दिन होइ छै बामेर पूजामें यै पूजा एकरा कहल जाइ छै
इहोमें कलक हन आइ
कि
तेहि दुआरे तऽ गरबा जेनानि भेलै कायल साढ़े तीन बजे आर से पूजा स्टार्टे भेलै
साढ़े तीन बजेमें शुरुए भेलै
साढ़े तीन बजे कहाँ चारि बजे पाँच बजे शुरूए भेलै हं ई बेरआरमे तक होइते रहलै खतम
अबेर कऽ केल्कै
हँ आठ नओ बजे तक भऽ गेलै
भगत कतयके रहै।
भगत रहै ब ओने के ओर पार दिसन के।
दियात।
। आय
ओ तऽ दियाद तऽ नहि हैत।
दियाद रहे नेताऽ कोन। दियाद भगत। भगत हमर पापा अपने छी।
भगत अहाँके पपापा अपने छि।
हमर बुच्ची कहे छिय देय
बुझलियियै।
तऽ एहिमे दूधो आर कऽ छिटैया।
हँ ह वहै दूध तौला में दूध औउटैय छैय।
ओ तऽ काल्हिए भेल हैत अंगना में
हऽ
तऽ फेर तऽ काइलै पूजा खतम भऽ जाइ छै उएह बला त पूजा हमरो आर के छियै भुइया पूजा ओकरा‌ कहै छै
हँ यौ तऽ होइ छै दुइयए दिन तैयो एक दिन कहलकै की से। करै छै ई वला ओ अपना हिसाबसँ केलकै उ भगत।
ओ तब भेय बुझलौ सोखा केँ भगत है तऽ बुझलियै।
ह पाइ दुआरे इहो करै लऽ चैन आबैत हेतै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
करे की सब छियै
नै कछो बैठले छी आब पपे भऽ गेलै अथी
की।
एतुक्का भगत।
आई
एतुके सह एथिन भगत।
अच्छा पप्पे पक्का भगत भऽ गेल।
आब गंगा में सत पत हेतै तब न
हँ तऽ ओह कहलकै ह एखन न करेब पहिने चार महिना पर हँ अलैय।
केँ कहलक एखन नै भगत।
ओहो कहलकै आ घरोसँ एन से सभ कहलकै। पहिले देख लेबै काम। सही स रहे छै जेना घरे मे एते हल चलेने छले ते सब शान्त रहते। करतैय तब न
सहिए कहलक।
ओ हे लऽ कहलकै पहिले देख लेल तब सत बत
आ पूरा दियाद केँ आ नोत अथी हकार देने रहियै पूरा दियाद केँ हकार पड़ल रहै
पूजा देखै लऽ
हु
त सब दियाद के बीच मे तऽ देह क याद हेतै ने सब दियाद के बीच मे ने देह परियाल हेतै
हूं
त सब मानलकै की नय
मानतै नय तऽ सब उहे ले आओ उहो ल जादा परेशान होइ छलै मतलब उ दुनू बाबा चलि गेलै तऽ आओर कोइ छलै नय ने
जेठ बाबा आर जे रहै से एँ
अहाँ के चच्चा आर
ओकरा आर लग नय ने जाइ छै ओकरो आरके जकरा पर शरधा रहय छै तकरे पर ने जाय छै
नय देऽ की कहै छै जे देखबि लए जेना बड़का चच्चा दादा यऽ
उ गाँव मे छबे नय करै आ एकरा तऽ कहबे नय केलकै
ई ओय सबके मानबे नय करै छै आंय
अहाँके ओय बाबाके
हँ उ आर छलै सब छलै सब छल्लै सब अथियो एलै जते देवता छलै से
आंय
तब अइलै
अच्छा जते दे देवता रहै सभ ऐलै
हँ
तब बुझलकय ने
हूं
दीवार बाबा भगवती मैया
भगवती मैया भगवती मैया के छलखिन
की जानि
नाउ तऽ कहने हति ने
ऐँ
नाउ तऽ कहने हेऽत ने
हमरा तऽ अगरा पप्पा के कहलकय मम्मी देखै लए तऽ अपना हाँ बी ए के
की भेलै
हाबिके भगवती
केकरा
अगर हमरा आरके देखै लए
ओ
एकरा पप्पा के पूछबै ने कते अथी कने रहै
कि
एं तऽ चिन्हे नै छै देखलिही की कहलकौ तऽ ता कहलको रहे तोरा नै चिन्है छियै बक तो हमरा गाँव के नै छी जो भक।
हँ अकरा पापा किय सब कहलकै
एकरा पप्पाके मतलब ओना एना करै छलै तऽ मम्मी कहलकै ने से एना एना किएक करै छै।
हऽ
तऽ हमरा बाबा आबै छै ने एगो मतलब पहिलुक बाबा जे छै जे। हु तऽ उएह बाबा कहलक देखल त मतलब ओ बाबा। कहलकै देखलै तऽ बाबा चैल गेलै तब फेर ओ भगवती। ती ओइ गाँव से भगवती एयलै रोड पर एयलै रोड पर से भगवती एयलै तब दुरखा पर ऐने कोल लगन।
हँ।
तऽओत हु खेले लले आ। तऽ आइस आगे नै गेलै तब ओतै कहलकै हम म। अर पकके तहिआ जल्दी हम तोरे गाँव से एलियौ हन। तोरे गाँव के छियौ हममे भगवती। तोरा की दिक्कत छौ तू बोल। की केँ कमी छौ बोल।
जल्दी बोलकी केँ कमी छौ कपड़ा लत्ता केँ कमी छौ पाइ पैसा के। कमी छौ रहन सहन मे काम स मे क मे कमी छौ।
ह
नै अके बाजे नै बके कुछो ने बाजे।
बुनी पर लगलै
है
ठीक छै तब
हमरा गाँव दिसन भेज दियो ने।
हाई
हमरा गाँव दिसन कहिय ने बुन्नी हेतै।
अहाँ ओजन बुन्नी नै पड़ै यऽ
नै।
ओ दैय लोटा रखा लै
हँ
अले बड़बड़ा कऽ भऽ कम भऽ गेलै।
लगैया आब अही गाँव दिसन जायत बुझलियै।
कहाँ ऐले है भेज दिय न हमर हौद भैर गेल छै मम्मी केँ खाली करते।
हँ जैत जैत जैत
बरसात बुन्नी लए तऽ लोक केँ देश
आ हु आओर कहबी।
कि भैलैय यौव।
ठीक छै तऽ।
ठीक छैय।
रखैय छी।
दस मिनट भऽ गेलये एगारह। नहि कुछौ।